हेलो
हलव
हेलो कैसन है?
हँ कहाँ से बोल, हँ आवाज जाइ छेलय।
बेगूसरायमेसँ आपने बतैयै अपने केने
हं हम तऽ मुजफ्फरपुर से बोल रहल छी।
केल
आँ
की बोलियै अपने?
ल हम मुजफ्फरपुर से बेल बोल रहल छी हमर नाम अंशु भेल
हेलो
आओर बताउ बताउ न बोलू न हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हँ
हेलो